जय, झूलेलाल बढिया, तांजो छा हालु आहे?
बढ़िया, बढ़िया, किथां पिया ॻालहायो तव्हां?
खंडवा, मां
अरे! खंड खंडवा, मां त ॾाढा माण्हू जुड़िया आहिनि। जंहिंखे फोन करां, सभु खंडवा जंहिंखे, फोन करां सभु, खंडवा मां ॻाल्हाइनि पिया, मूंखे लॻे थो खंडवा जी आधी, आबादी दी त हिन, में ई जुड़ी, वई आहे।
सही, ॻाल्हि आहे।
हा, मतलब जंहिंखे, सुबुह खांवठी जंहिंखे, फोन कयोआ, सभु चारि पंज, माण्हू त खंडवा, ई मा हुआ। हा, हिन खां पहिरीं बि, ॻाल्हायो त सभु खंडवा मां, ऐं मुंहिंजी ॾेराणी, बि ॻाल्हाईंदी आहे, जीअं, त हू बि खंडवा मां भाई मां चयो, केतिरा माण्हू आहिनि खंडवा में?
खंडवा, जा शायदि, वधीक हूंदा।
हा।
हा, तव्हां किथां आहियो?
मां, त आगरा, मां पई ॻाल्हायां।
माने शायदि, तव्हां सां, राति जो ॻाल्हायोमांव, न
ॻाल्हायो, हो ॻाल्हायो हूंदो, हा हा, राति जो
हम्म, हम्म
अच्छा! तव्हां जा पूरा, थी विया टास्क।
हिक, त थिया आहिनि, ॿियो चालू कयो हाणे,
अच्छा, अच्छा
हम, त्वां जो
मुंहिंजो हाणे हिकु जो थियो, मां बि ॿियो, ई चालू कयो आहे।
आयाव, हिकु ज पैसा। मुंहिंजो, न आहियाँ आहिहिन हिन महिला ताईं।
ईंदा ईंदा, कॾहिं पूरो थियो आहे तव्हांजो?
थीिया, आहिनि चारि ॾींहं
चारि ॾींहं, अची वेंदा आहिनि। फ्राइडे जो पेमेंट रिलीज़ कंदा आहिनि, न
हा, मान हुन मेम खे लिखोमांसि, त चयाईं, कि हिनहिल न आया आहिनि।
हम
हन, महिला सर, हा सर वर, इशू थो हले चयाई
हम, ॿियो
ॿियो ॿुधायो, तव्हां चांहि वांहि, पी तव हा, सभु बढ़िया
ॿियो, छा पिया करो?
चांहिं पया पी ऊ
चांय, कुज़ एतरी, देर सां
रोटी, ही साड़े पंजे वॻे खाधी, पोइ थोडी देर सुम्ही, पिया हुयासीं हमल उथान थी थक, हा, हा
चांये, असांजी रोटी, बि ठही वई आहे।
हा! रोटी बि, ठही वयव।
असाई ॿियो छा
असांजी यारहें वॻे ठहिण वेंदी आहे।
छोकी ॿार न जल्दी खाईंदा आहिनि। त त यारहें लॻे ठाहंदा आहियो पोइ ॿारहें साढे ॿारहें लॻे खाईंदा आहियो छां? अरे बाप रे पो सुमनदा कॾहे आहियो? राति बि शायदि वॉक पे कयव न तव्हां। साढे बारें लॻे अरे बाप रे त सुमनदा आहियो हिकु बिीह लॻे।
हा हा
हरे बाप रे
असांजो थी वेन्दो आ हा साड्डी यारें तई ईंदा आहिन यां दुकान ता
अच्छा अच्छा।
हम तॾहिं त मोबाइल जी शॉप आ।
अच्छा मोबाइल जी शॉप आ।
हम हा तव्हांजी तव्हांजी छा तव?
असांजो त उह आहे उनजो प्रोविजन स्टोर आहे। रिटेल ऐं होलसेल ॿई आहिनि। हा किराना शॉप जीअं चई था सघो।
अच्छा। सुठो आ।
हम तव्हांखे कुझु सामान घुराइणो हुजे त फ़ोन करे लाहिजो वाट्सअप होम डिलेवरी थी वेंदव। आगरा मां खडंवा में। हा
थींदी आ छा होम डिलीवरी?
हा ईअं त कंदा आहिनि पर खंडुवा में को थींदी कोन हीअ ख़बर कोन्हे।
अच्छा पुछोजोनि। हम्म हा
ॿियो सभु बढ़िया आए। मां हाणे रोटी ठाहे करे निकरी आहियां बसि हाणे थोरो तव्हां सां ॻाल्हाए मां चयो ॿ टे कॉलूं करे लाहिया।
हा
हा
राति जो बि कंदां हूंदव न तव्हां काॅलूं
छा
राति जो बि कॉल कंदा हूंदव न
हा हा
हा
हा तव्हांजा अञां रहिजी वयूं हूंदियूं न हिनमें
रहिजी
हिन में कॉल बचियूं तवे टास्क पूरो थी वियो छा?
न न हिनमहिल त ॾह ई थियूं आहिनि।
त तव्हां भले करे लाहिजो मूंखे। हा करे लाएजो भले मूंखे बि हा
ॾेई रखंदी माव पोइ बुधाईंजो।
हा हा भले भले मैसेज करे लाहिजो फ़ोन करे लाहिजो जीअं तव्हांखे सही लॻे।
हा
हा
ॿियो ॿुधायो।
ॿियो ॿियो सभु बढ़िया आहे मम्मी वम्मी तहांजी किटी विटी वग़ैरह में वेंदी अन सत्संग या किटी कुझु वेंदी अन न।
अथसि हुननि खां गॾु बॾे वॾे मंहाइण। हीअं किटी ना आहे प्रोपर बाक़ी वंदियूं आहिनि साथ में घुमंदियूं आहिनि।
अच्छा अच्छा
हं तहां वंदा आयो?
हा असां त वेंदा आयूं अरे घर में वेही वेही वेही करे माण्हू बोर थो थी वञे थोरो सो एंटरटेनमेंट थी वेंदो आहे महिने महिने।
टाइम ॾियणो खप इे ॻाल्ह त आहे।
हा ईएई। त ॻाल्हि आहे असांजो माययूं आहिन न पंहिंजे में पहिरीं अ असां कोन कंदा हुआसीं पर हाणे ॾिसूं था न की भई घर ग्रहस्थी में सॼी ज़िंदगी ही वई हली आहे ॿारनि सां गॾु वरी हुन पियो हुन जो ससु सो सहुरे जो सब जो करे करे करे माण्हू थकिजी थो वञे।
वई अॾकल्ह त सभु जणा ई था करनि न।
त पंहिंजे लाइ बि लाइफ जीअण ज़रूरी आहे न।
हूं।
असां त वेंदा आयूं हर महीने वेंदा आइन एंजॉय करे ईंदा आयूं खाई पी करे नचणु टुपण। एंजॉय करे ईंदा आयूं। हा हा घर में कोन घर जो खिट कोन कई आ असां।
ईअं, घणा माण्हू अथव?
घर जी खिट कोन कंदा आयूं।
अच्छा।
घर में केर थो करे वरी ठाहियूं वरी हू हू कर रधिणो फैलिजी वेंदो आए।
वरी साफ़ु सफ़ाई कयो उहो ई मतिलबु थियो।
उहोई उहोई थी वयो न ॾपा फोड़ियो थी वियो। ॿाहिरि वञो पेंजा पैसा ॾियो जहिंजी खुलंदी आहेयं उहो पार्टी ॾींदो आहे।
अच्छा मतिलबु हो रखंदा आहियो वी सी कंदा आयो।
हा हा ईअं त कंदायूं ॿियो छा।
अच्छा,
पो तंबोला वग़ैरा खेलंदा आयूं। ऐं गेम्स खेलंदा आहियूं ॾाढो मज़ो ईंदो आहे असां ॾाढो खेलंद तम्बोला खेलंदा आयूं गेम्स खेलंदा आयूं। ॿ टे ऐं पोइ वरी थोरो ॻायण बजाइण थी वेंदो आहे नचण टुपण।
रील्स ठाहींदा आयो वरी।
हा हा हा रील्स बि रील्स बि ठाढी ठाहींदा आहियूं। रील्स ठाहींदा आहियूं हा इंस्टा ते विझंदा आहियूं।
अच्छा
मज़ो ईंदो आहे ॾाढो हर महीने ईअं लॻंदो जल्दी जल्दी किटी् अचे हि हिन में हिकड़ी ॻाल्हि ख़ाली बुली बुरी लॻंदी आहे बस
हा
छोकी पैसा मिली वेंदा आयन न हुनन खां पो म मन कोन कंदो आहे ॾियण जो।
अच्छा ईय ह ह है। पो लॻंदो आहे पांजे पास रखूं कुझु पंहिंजो वठयूं।
हा न जीअ पंहिंजी खुली वई हे ना हुन खां पोइ पेसा ॾियण ॾाढो दुख छो लॻंदो आहे?
हे ॻाल त आहे घणा बि भरंदा आयो महीने मां?
हींजर हिन खां पहिरीं त ॿ हज़ार वारी भरी हुई त असां हुआसीं। वीह मेंबर हुआसीं त जीअं चालीह हज़ार हा हा। चालीह हज़ार मिली वेंदा हुआ हा ॾिस सूद हाणे ख़तम थी आ हाणे बि शुरू कंदासीं।
अच्छा।
हिकड़ी ॿी भरी आये पर हू साइलेंट आये हूअ जीअं हुन में पार्टी वा्टी कुझ कोन थींदी आये। इअं बस भरे लाहींदायूं जंहिंजी खुलंदी आ पैसा वठी लाहंदो आ हिकड़ी आंटी आ असांजी कॉलोनी में। हुनन सॼऐ सॼ सभिनीनि जी खोले लाथी आहे जंहिंजी खुली वेंदी आहे हुनन पैसा ॾईलायिंदीया बस हुनमें पार्टी वार्टी जो सिस्टम कोने। हा हाणे हाणे कर कंदासीं वरी ॿीं किटी।
हा कयो-कयो।
मज़ो ईंदो आ ॾाढो न ऐं सत्संग वत्संग में थो मुझो थोरो इंट्र्स्ट घट ताय वेंदी आहियां ईअं की कोन वेंदी आहियां। बट एतिरो वधीक मतलब जीअं न रोज़ वञिबो आ ईअं कोने।
अच्छा।
हा अञा एतिरी उमर कोन थी आहे न।
हहहह घणा ॿार तव तव्हांखे?
ॿ ॿार आयन मूंखे त।
अच्छा हा।
ॿ ॿार अथव छोकरो छोकिरी आये।
अच्छा।
हम
तां केड़े भॻवान खे मनंदा आयो।
ह त असां त हिते मड़ी आहे न मड़ी में मञंदा आहियूं।
अच्छा।
गौरव शा उनन खे ई मञंदा आयूं। हूअं त मां सॿ भॻवानन खे मञंदी आयां मुंजे मैट पासे त सांईं बाबा खे वधीक मञंदा आयन।
अच्छा ईअं?
हुनजी ॿि मूर्ति रखंदी आयां मंदिर में माता रानी खे मञंदा आयूं।
असांजो माता जो मंदिर आ पांजो।
अच्छा घर में आ न मंदिर तां ॿुधायो मूंखे।
हा हा
हा। सही आ न घर में ई मंदिर हुजणो खपे वॾो मंदिर हूंदव न घर में त?
हा वॾो आ न। घर का थोरो साइड में। अलॻि सां ठहियलु आ, हा हा हा।
अच्छा।
हिते नवरात्री बि ॾाढी मस्तु मनंदी आ।
अच्छा, डांडिया वांडिया थींदो तव?
ॾाढो, ॾाढो मस्त म हा।
अच्छा मूंखे ॾाढो वणंदो आ जे डांडिया वांडिया हुजे।
हा पर अडकल्ह त सभु ॼणा फ्री स्टाइल वधीक चवंदा आहिनि।
हा मूंखे त ॾाढो वणंदो आ जीअं अच्छा।
हा ॿ महीना खां पहले चालू थी वेंदो तव हिते क्रेज़।
अच्छा।
ह नवरात्री जो त इंतज़ार रहंदो आ।
हा मज़ो हदो आहे पहिरीं वारा जो नवराता पवंदा न हुनमें कोन वणंदो आ एतिरो। बाक़ी जो पो थींदा आहिनि न इहे सितंबर वारा। अक्टूबर वारा हुन में ई मज़ो ईंदो आहे रोनक त हुन में ई हूंदी आहे।
दादी असां त माता खे अध रस्तो पूरो छॾंदा बि वेंदा आयूं। नचंदे पूरो,
अच्छा अच्छा त तव्हां ई पोखन आहियो बाजरा वाजरा पोखन आहियो।
आ मु मुंजो चाचो पोखंदा आहिनि। उहो ई मतिलब पूरो मंदर संभालंदा आहिनि।
अच्छा असां त कॉलोनी में ऐ नवरात्रनि में छा सत्संग थींदो आहे सभु मायूं पंहिंजो रोटी वोटी ठाहे करे कॉलोनी में मंदर ठहल आ माता रानी जो त उते ई सभु छह सते लॻे रोटी वोटी ठाहे करे टाइम फिक्स करे लाईंदा आयूं। पोइ सत्संग कंदा आयूं रोज़ हिकु ॿ कलाक हा ईअं कंदा आयूं त हुनमें ई मज़ो अची वेंदो आहे ख़ैर।
हूं, सई आ।
हा।
हा त्योहार ते बि मज़ो ईंदो आ ॾाढो,
हूं,
बसि हाणे सभु त्योहार चालू
हा हाणे त सभु चालू थी वियो लास्ट वारा ई मौस सुठो लॻंदो आहे ला
उहो ई न हिकु ॿिनि महनि खां त कुझु आयो ई नाए।
हा ऐं शुरआती जा ॾींअं त ॾाढा हू थींदा आहिनि। लास्ट वारा सही रहंदा आनि हा।
तांजो हिते बारिश थिएव थी?
अड़े न गर्मी लॻी पई एतिरी हिते पापी माण्हू वधीक रहंदा आहिनि लॻे थो। गर्मी एतरी थी वईया एतिरी हा यारे। हितां हुते थिए त हिते मोकिलिजो हिते थींदी त मां हुते मोकिलंदमि।
हा ज़रूर,
हा ॾाढी गर्मी आहे अध गर्मी थी वई आहे।
चारि ॾींहंनि खां अलाए छो पए ई नथी सम्झ में ई नथो अचे शो नथी थे।
अच्छा। त गर्मी जो आ हाण त मतिलबु ॿ टे ॿ ॾींहं पई थी थोडी थोडी सी बारिश वरी हाणे एतिरी गर्मी थी वई आहे गर्मी घर में त बसि लोवर टीशर्ट पाईंदा आहियूं असां ॿियो कोई कपिड़ो ई कोन पाईंदा आहियूं वण घर घरु हा पुराणा सुराणा कपिड़ा लोवर टीशर्ट ई पाईंदा आहियूं, वॻा त पाए कोन पाईंदा आहियूं मां त हूअं ई घटि पाईंदी आहियां मूंखे त घटि टि वणंदा आहिनि मूंखे बस हले त मां लोवर टीशर्ट में ई ॿाहिरि घुमी अचां।
अच्छा हंहंअहं सई आ। हा वई त हे त आहे।
रोटी वोटी ठाहे करे लॻंदो आ बसि एसी में वञी करे वेही रहूं।
सही आ।
हा।